हलो।
हैलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, ॿियो सब बढ़िया बढ़िया, तहां ॿुधायो।
बढ़िया, छा ता कयो?
दुपहिर जा खाना, रोटी।
तवहां कहिड़े शहर रहंदा आहियो?
असां एमपी अ में रहंदा आहियूं।
असां ॿि एमपी अ में रहंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा ठीकु आ, सुठी ॻाल् आ न। ॿियो सब बढ़िया?
बढ़िया हा, हा रोटी पाणी थी वई आ।
खाई ॿि वरती तव।
न न गुड़िया स्कूल वई आ न, गुड़िया स्कूल मां अचे।
अच्छा अच्छा, कहिड़ी क्लास पढ़ंदी थव गुड्डी?
टेंथ में।
टेंथ में पढ़ंदी थव, अच्छा, अच्छा।
हा हा हा हिकु ई आ, टेंथ में हा, स्कूल मां अचे, तहांजी? तहांखे घणा ॿार थव, टे ॿार तव?
हा हा हा।
बऊ
ब गुड़ी गुडीया हिक बाबु।
अच्छा गुड़िया नंढी थव, ॿ बाबू नंढो हूंदो?
भई हा बाबू नंढो, ॿ गुड़ीयाऊ वॾियूं।
सभिनि जे चक्कर में इहे ई हाल इन।
हा हा हा। भई छोकिरियूं हुयूं त लॻे पियो छोकिरो ॿि हिकु थिए त हिन करे टे ॿार थी विया। न त, त ॿ खोड़ हुया।
तहांजो नालो वंशिका गुप्ता थव सरनेम गुप्ता।
वंशिका गोपलानी।
गोपलानी, गोपलानी आ गुप्ता पढ़ियो अध आयो हूंदो पो।
नहीं-नहीं गोपलानी ठीकु आ ॿियो सभु बढ़िया मॼे में वेठा आहियो? मौसम सुठो आहे बहारीअ वारो।
ऊवा ख छिमछिम लॻी पई आह।
बढ़िया-बढ़िया थो लॻे ॾाढो सुठो थो लॻे।
हा छिंम-छिंम लॻी पई आहे बारिश जी
जी-जी ॿियो सभु बढ़िया? हा नई-नई बसि पवण वारो आ थोणी देरि में लॻे थो पइजी ई वेंदो।
अच्छा
हलो
हा तव्हांजा टास्क पूरा हलो हलो आवाज़ु नथी अचेव छा? हलो हलो हलो कटजी वयस हलो हलो हलो हलो दीदी हलो आवाज नथी अचेव छा? हलो हलो हलो हलो